हेलो
ओ प्रणाम सुनीता दीदी
प्रणाम प्रणाम
कतेक दिन बाद गाम ऐली शहर केने बदली गेल अ छी गाँ मुहेम अ छी
सही कहलियौ शहर तऽ चमकि रहल अछि मॉल सिनेमा मेट्रो मुद्दा हमार गाम मे आबो कछी सड़क रीति रात्रि में अन्हार स्कुल में मास्टर नही विकास कते अछि
हँ दीदी आजादी के पचहत्तर साल भए गेले गाम के हालत देखो बरसात मे घुटना भरी पानी कीचड़ भोरपुरन गर्भवती महिला के अस्पताल जाइके होते छै तऽ जान परी भारी बनि जाइ छै
सड़क त सब पैघ समस्या छै पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लागल अछी पाँच साल से मुद्दा सड़क नहीं बनल ठेकेदार आधा पइ खा गेल आधा नेता
ह बिजली की हालत देखू दिन मे चार घंटा अऐबैत अछि ओहो लो वोल्टेज गर्मी में पंखा नहि चलैत अछि बच्चा के पढ़ाई चौपट इन्वेटर वाला के चाँदी गरीब के दुर्गति
हमार समय में लालटेन युग छलै आबो एह अछि सोलर लाइट लगले छले पंणचायत मे छे महीना मे खराब भऽ गेलै किओ ठीक कराए वाला नाही
पानी के समस्या सेहो हो गंमभीर चाप कल सूखा गेलेलो गाम मे एकटा टंकी छै ओहे मे दिन मे एक घण्टा पानी देत छै म महिला सब दो कोच दूर से माथा पर घेल ला आने छली
आ जे पी अभत अ तो ओ दूषित अ आयरन भरल उ ओकरा पीवी पीवी के लोग के पेट के बीमारी चमड़ा के रोग भ रहल छै आरो लगाबे के पाइ ककरा लग छै
स्कूल के हालत देखि के रोबाायत मन करेता छै धावान जत जत छ टपकेत आछै पाँच क्लास लेल दोटा मासटर हो हफ्ता मे तीन दिन तऽ एऐबे छथि मिड डे मील में कीड़ा वाला चौर